नमस्कार आओर बतैयौ अहाँके हाल चाल कइसन छै
जी सब नीक छै अहाँ अपन बतायो अपने केहन छी
हँ हमरो नीक छै आओर बतयौ न अहाँ के खाना भऽ गेलै
जी हमर खाना भऽ गेल छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ हमरो खाना भऽ गेलै आओर बतैयौ न माता पिता पिता सभ केहुँ घर में खाना उना खा लेलथिन
ओ और बताय य और अहाँ केँ खाना में कथि कथि बनाय आ जाइ छी
हमरा दाल भात तरकारी बनाब अहाँकेँ कथि कथि अबै छै
हऽ हमरो आ जाइ छै बनैबे दाल चावल सब्जी रोटी फेर अब मीट मीट में मुर्गी केँ मीट खस्सी केँ मीट मछली अंडा फेर मुर्गी केँ बिरयानी ख खसी केँ बिरयानी मछली केँ बिरयानी अण्डा केँ बिरयानी
हऽ हऽ फेर अंडा केँ अंडा कड़ी बना लै छियै फेर पनीर टिक्का बनै लै छियै फेर पनीर मखनी बना लै छी फेर पनीर चिली बना लै छि पनीर शाही बना लै छियै फेर बना ले छियै अ लाछा फराठा बना ले छियै पास्ता बना ले छियै मैगी बना ले छियै और इटली साम्बर बना लै छी अहाँकेँ बते न अहाँकेँ मीट मछलीया आ गलै बनाबे
हमरो काफी चीजे आ जाइ छै बनाबे समझली
हऽ
हमरो बनाबैय आ दाल भात भुजिया सब बना लेबै छियै ओकरा बाद आ सब्जी में बिरियानी बना लेबै छी मटर केँ सब्जी बना लेबै छियै इहो सब बनबा दै
ठीके से
अहाँकेँ की अहाँकेँ कोन सिखैयै छै बनाबे
जी
हेलो बोलै छी अहाँके कोन कोन सिखैलै छै खाना बनाबै बोले छी अहाँक कोन कोन सिखैलै छै खाना बनाबै
खाना
हेलो जी मतलब अहाँकेँ खाना बना बोले छी अहाँक खाना बनाब में एतना चीज कैसे आबै छै
हँ हम पहिले बाहर मोतिहारी रहै छियै न पढ़ाइ करै छी रहक पढ़ैत पढ़ैत रहली पहिले तऽ वही पे धीरे धीरे पहिले दु एक पांच छओ दिन खराब भेल छै खाना धीरे धीरे आ गेल छै खाना बनाबै अब हम बना ले छी खाना अपने अकेले रहेके पड़है छै न वहाँ पे मोतिहारी पहिले रहैत रहली तऽ धीरे दीदी आ गेल छै अब खाना बनावा टेंशन कुछो के न हो छै अब अकेलहु केनेऊ जाए आबैके होय छै ने तऽ डर भाय न लागे छै काहेकि खाना उना सब आ जाय छै बना और अहाँके बतैइ न अहाँके शाकाहारी खाना मे सभस नीक खाना कोन खाना लागल अइ लागैय छइ
हमरा शाकाहारी खाना में सबसे नीक खाना औ अंडा के तरकारी लागे छै बड़ा नीक लागे छै
ओ ओर बतैयै ने अहाँके मि अऽ मीट मे खसी के मीट नीक लगै छै कि मुर्गी के मीट नीक लागैय छैइ
ना खसी मीट और मुर्गी हमरा मीट उतना नीक ना लागे छैय कबो कबो सीक खाय छी ओकरा बाद चाहे कबो कबो कलेजी खाय छी बस
ओ ओर बतैइ छी ने अहाँके ओरी के मौसम कैसन छैइ
जी मौसम तऽ बड़ा नीक छै नय तऽ मौसम मे कोनो दिक्कत नै छै बड़ा नीक मौसम छै ऐने के लागै छै कि तनी उहो बस रौदा बड़ा छै ने तऽ मौसम त बड़ा बीजोर छै आज के
हु हु रौदा तऽ एनाहो बड़ा बिजोड़ रहै छै बड़ा तेज कड़ा रौदा उगै छै मन नऽ करै छै बाहर रौदा मे निकलयके अहाँके न निकलबै रैउदा मे मातो पिता के न निकले देबै रउदा में अ निक निकलबो करतै निकलबो करबइ ने अहाँके रौदामे तऽ छत छतरी ले के निक निकलबइ काहेकि बड़ा कड़ा रौद उगै छै आ फेर गर्मी के गर्मी के कारण आ गर्मी इतना रहैय छइ आ ओहि में बीच बीच में लाइने काट दे छै बिजलीे गुल कर दैइ छै आउरो मने गर्मी लागे लागै छै
जी ई तऽ बात अहाँ एकदम सही कहै छी कि ब किछो भइ छै नऽ
हँ बड़ा दिक्कत भइ छैइ ओर बताइ छी न अहा के पढ़ाई लिखाई ई सब कैसन चल छै
जी एक पढ़ाई लिखाई सब निके चले छी
उतना तऽ नीक ना चले छै जितना चले के चाही तैयो नीक चले छै
चली नीक चलै के चाही ओर बताई छी न अहाँके अ सब पेड़ पौधा उधर लगाए ले छी कि ना फूल ऊल पेड़ पौधा सब्जी उब्जी लगाय ले छी कि नऽ
जी लगले तऽ छी बारा लगेले छी पेड़ पौधा
आम के पेड़ पौधा लगैेले छियै
जी आमो के पेड़ पौधा खूब लगैले छीय
आम के पेड़ पर कऽ कई कोन प्रकार के आम के पेड़ पौधा लगेेले छी
हम तो बड़ा प्रकार के लगेेले छी जाय में जर्दा हो गेल बीजू हो गेल बम्बई हो गेल बतासुआ हो गेल माल- के हो गेल ओकर इहे सब लगेले छी किसनभोग हो गेल इहो दू चारि गो लगेने छी आओर बताउ अहाँके कोन कोन आमके पौधा लगाबै छी
हाँ हमहूँ लगले छी अ-मालदेव आम लगेले छियै जर्दा आम लगेले छियै किशुनभोग आम लगेले छियै फेर बम्बई आम लगेले छियै सीपिया आम लगेले छियै फेर दस- -सहरिया आम लगेले छियै फेर लगेले छी बतसवा आम लगेले छीयै फेर लगेले छी भथुआवा आम लगेले छीयै फेर अहाँ से बता दू बीजूके आम लगेले छियै फेर अ -ओ एगो औरेंजो आओर नारंगीया आम लगेले छियै आउ तीन बला बिस्कुटबा पाॅंच बला उ-खैलैई पारले ऑरेंज ऑरेंज बिस्कुट
हाँ
हँ एगो एगो आम ऐसन छै ओ पूरा ऑरेंज बिस्कुट जेकां लागै छै खाइमे खा -अ-ओउ आम खएले छीयै कि ना नारंगीया आम
न- उँहूँ
हाँ हम रोपले छी बड़ा नीक लागे छै उह आम खाइमे ब- हम बहुत किसिम किसिमके आम लगेले छियै इधर आ फेर कटहलके पेड़ दूगो लगैले छियै पपीताके पेड़ लगैले छियै फेर अहाँ से बता दूं की अऽऽ दूगो केला के पेड़ लगैले छी। एहि एगो लगेले छियै नीम्बूके पेड़ लगेले छियै फेर अ-लगेले छीयै गूलरके पेड़ लगैले छीयै फेर अहाँसँ तीनगो बता तीनगो अ- अमरुदके पेड़ लगैले छियै फेर लगैले छीयै शरीफाके पेड़ लगेले छियै मेवा के पेड़ लगैले छियै फेर आओर आओरभी बहुत पेड़ पौध पेड़ लगैले छी फेर लगैले छियै लौकाके झाड़ लगेले छियै फेड़ लगेेले छीयै घिउरा के झाड़ लगेले छीयै फेर फूलमे लगेले छीयै गुड़ गुजवा फूल लगेले छीयै। गेन्दा फूल लगैले छियै फेर आ- गुलाबके फूल लगैले छियै चम्पा फूल लगैले छीयै चमेली लगैले छीयै, सूरजमुख- -खीके फूल लगैेले छियै, आओर भी बहुत फूल लगैले छीयै, बड़ा हमरा प्रकृतिकसँ के साथ सब्जियोमे बहुत कुछ चीज लगैले छी जैसे अ-प्याज हो गेलै अ- लहसुन हो गेलै आलू हो गेलै भ गेलै फेर अहाँसँ बता दियै हम लगैले छियै भिन्डीके पेड़ लगै पौधा लगैले छियै। फेर टमाटर के पौधा लगैले छियै। फेर बैयगनके पौधा लगैले छियै इएह सब बहुत अच्छा नीक लागल अइ, कृत्रिम तरीकासे उगा के प्रकृतिके साथ जुड़ रहैके बिना ऊपर रसायनके छिड़काव कऽ के ईसब प्रकृतिक ढंगसे उगाबै छीयै आ उत्पादन कऽ केऽ आ अपने घऽरमे साग सब्जी बनाबै छी। अहाँके बत्तैइ न अहाँके साग सब्जी अपनेसे लगायैमे आनन्द आबै छै। इ न
जी हमरा आबै छै न करै छी खुब हम हमेसा लगैएबो करै छी हम तऽ खुद आलू एगो होइ छै राज राजा रानी के साग ओहो लगैले छीयै आओर भी बड़ा बारा तरह तरह
हँ हँ हमु लगैले छी राजा रानी के साग लगैले छी। सागोमे हम बता देली ठरिया के साग लगैले छियै। फेर हा उ कोहराके पाता ना होइ छाय
हूँ
हेलो
हँ बोलि नक
हँ कुम्हरा के पाता के भी अ साग होइ छै उहो रोप ले छियै सारा के ठरिया के राजा रानी के कोहरा के पाता के फेट के बड़ा नीक लागै सै छै साग आओर बताबै छी ना अहाँके सनैल के अ कचरी खइले छीयै कबो
ना हम तऽ ना खैले छीयै
ओ ठीक बा चलियै यहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँसँ गप-सप करब नमस्कार धन्यवाद